हब।
ह। हेलो।
हेलो। भनो बाज री है आ री ब
आिये आिये।
आओर बता स्सकुल क हग तेरा
मेरा होली जे हेरा ह। सराास।
अच्छा कब करेगा उ स्सकुल खुल जाएंगे।
नात श करमा। ी करवाी मे चीजी आग रात को करवाएी
जी शादी पढ़ी लिखी मुझे लगै। जबीजीजी क इन्जार कर रह ्तू। हू।
की को जीवन गी।
आओर तेर भाय खा गाय। बइकंग भाइ कगा।
छ ह घूम रह होगा छोटा भइ कहान दे रह घूम रहा होगा घूम रहा है। कटी बार तली है। करता रह कपे धोने मर्ी करट त ठ ह। हँ।
अचा। आओर बतातू कहाँ कहाँ घूमै छुट्टीमे।
हँ।
छुटी मे घूमै ल गया आ।
केस।
आर हैय तऽ।
ओर पापा क फोन आार।
अच्ा इसमान आ गा।
ह्म।
आओर बता तू।
ठीकीक ह।
हँ मै ठीक हू तूनोू खाना खा लिया।
खा लिअ।
छिय। आओर बता
त। प ल। किुछ नहि कदवा।
क ठा।
हँ।
आब बता क खाया तू नेज।
खिचड़ी
चछ या अब आको फेर बनाया खाना फेर भूख लगेगी।
हँ। जे अवाज नहि आइ अवाज नहि आइ ह। अभ अभना अपना प ल ठै अपने
बेटा काठी मात ह ने आछ त केना आजउै अपने चल कर जाा चल
हँ फिर आवाज भाग गी हँ नहि।
को पारटीमे तऽ कॉल कर जाएगी न फेर आवाज चली जाएगी।
हँ।
आबा खाएगा अब। क बनवएगा।
हममे एककलानीी बनवाउंगा
देख को कोन आएग।
ह्म।
औ छोटा भाइ लड़ा तू।
हँ।।
हेलो। आगे अ आ ब य त सामगटाम कोलना ेडोर से ले जाते हो। हां बस ऐप में कोई दिक्कत हो जाबै
अवाजबजै
हँ आओर बता
आओर बता तू आ आास्ता खाएगा ख लिया आध बटेपर आ जा ह।
होगा।
अच्छिा मम्मी खानी तेरी
मम्मी काम कर रही है।
छय तुम्हे ने बहुत सार पड़गए ह तुमह क पेड़ लगा रखे ह अपने
हूं
खेलिया हो इन्होने जू चन्द्रन को बताे। हना क्य तऽ कर कटे भी चन्दन गो बतारे होए
हँ।
देख देखा कर कटा ओ बता चन्दन गौरे
हँ।
आ रऐ।
अच्छा हमारी जे बाउन्सर है उके तऽभी कन हई नै।
हँ।
मेहरबान।
हँ।
हमारे बनस हारे बस कोइ दी न करे काम मे लगी पड़ी ह सुबह से। अर एक हमारा भैया छोटाा उस मटी में खेलला चूलहा बना रहा रोटी बनाएगा चूल्हे पे हँ कार एक चुल्े मटी खोद रहह चम्मच से मट खोद रह आ चूल्ह पर रोी बनाएग ओ चलह बनाएा उक।
अच्छा। ओ त नचे रोट नाम रहार
नहि रोटी बन लग रहा य।
हू।
तू बता
ओ तऽ मठ खो र आ भी। बिजी अवाज गी
आगी आी आ ह हँ। आर होएगा कल कर रहे ह।
ह वोसी।
देखग घातिक गडट पर भए। एक के पीछे आगे च टोले तू थोड़ी पल् दी आवाज नहि आ री।
आब आ री है आगी देख ल चूल्हे पर आज रोटी बना खवायगा वाय अब चूल्हा बनाएगा फिर बड़ोसी बनाएगा फिर रोटी सेखएगा फिर दाल बनाएगा। हँ आटााक मारे अ कार्तिक आटा कहसा लएगा हँ मार देबेौ अछा ल लेबै त भेलली ए। देख रहीौ रोटी भी खा खबारा।
रोटी भी ओमेी खवएगा।
ज उठ जल्दी फटाफट। जूलेबर। आ ह अङंगूे भ लग। वए। ोट रोटी ख्जी बना हैं भइ इे पूछू सब्जियो क्य बनाए गा हमे
नहिइ। ब। सब्जी कन आयगा।
आलू तोरीी तब सब्जी खाना सब्जी दिखाई नहि दे रह मु आट दिखाई भी दे रहै एक बार को
हँ।
एमे स सब्जी खा।
या अभी कढ़ैय लाएगा तेल लाएगा मिर्च मसाले लेके आएगा।
अच्छा हँ सोनी भी गोलमे ने।
हँ।
एक लडिया त छोटी सी झी पिंक फ्रॉक मे कर पी आबी होगी त ल की लक्स न व बड़ी लक्ष फे अलग सचालय तस रह। न को लोडब ने घरमे। ीी लसनोनी त ओी हो दू प लगरन ह आ टाइम। भैया। बानू बानू ड होगी
साट द
त त